हेलो
हू
हेलो
हेलो ह
प्रणाम दीदी
हँ राजू
हँ प्रणाम दीदी
हेलो हँं खुश रहे की हाल चाल छौ
ठीके
हेलो की कर रहली ह
ह सि बैठल छियै
खाना पीना खइलै
न खाय लेलियै
हं
आँय
इतना जल्दी खाय ली अढ़ाइ तीन बजे खाना वाला
आ नाश्ता के लिय की
ओ की नास्ता कि
रोटी आलू आलू परवल के सब्जी आ भिंडी के भुजिया
ओ अभी परवले चलि रहलै होने ने
सीजन छै परवलसभ ई कह
ह दुपहरो मे लगै छौ उएहे चलतौ सब्जी
आ दुपहरमे परवल हँ
त खेत सऽ ललेहलक ऐसे खरीदके हँ रथको वही बनि गेलतौ परबले
नहि रत्तामे झिगाक फलान नहि खेत डूबय वलाा छै पानि आय रहलै
अच्छा ओही से ने सब्जी आर महगा होतौ हँ
हँ महंगा होइ गेलय
सब्जी तऽ हमरो आर के सबदिने हमरा आर के महंगा रहै छै ई करै छै हमरा सवेरे खाना आर बन जाय छै अपना खााय पीे से
हूं
अभी आर सुना की हाल चाल छस पढ़ाइ लिखाइ क ह
ह
बे छौ सब्जी आर सब खरीदियए के लबै छै ने खेत आर से ने
खेत जायके रस्ता बन्द ने हय
तऽ दीरार वला एतै तऽ ओ सस्ते ने बेचतै जैसे दिराास तोड़ि तोड़िक लाबै छै त लै तऽ तू बेचबे ने करतौ
हँ तू हेलके आबै छै
नाव आर नहि चलै छै की
हू चलै छै
ओ इस लतत आरके अभी तो ओने नेनुआ उनुआ सब तो नेनुआ फूल पहिले बाहर मे ने बेचे रहे तोर तोड़ खिलबै रहै तऽ इएह सब ह आ त खाना पीना बनि रहलहु ने
हूं बनाय रहथि
के बन रू मम्मी की भाभी
भाभी मम्मी गेल छथिन
कहाँ गेल ओ कही गेलल होती ने
ह
खालिया खल की कोइ आरो साथे गेल
पप्पा ओजे दथिन मम्मी पहुँचाबै लए नाहि गेलै हन
ओ नानी घर में
नहि नहि पनिया खालीत त नानी घर
ओ कहीं बाढ़े तऽ नहि देखे लेल चलि गेलखुन बाढ़ ही देखे जाइ छियै
नहि कुछ काम रहै अथी वालला घर वाला
ओ यही सब बात है
कुछके मीटिंग रहै
अच्छा अच्छा हँ रहै छै
हूं
तऽ खा गेलखिन क ओहो अऐसे एलखिन
भुखले गेलै खेलकै कहाँ पूजा कलकै पप्पा के फोन अयले गेल
वइसिहेके बकइए दै छथिन कि जल्दी आबऽ जल्दी आउ क पूजा करयमे हुनका लेट होइए जाइ छै
नहि ओ कहलखिन ह साढ़े दसे बजे आबै कहलखिन हब साढ़े दसे बजे आबै
आ बेज गेल बै क
बस बाज गेलै बाद फोन कलखिन
हू हँं ऊहे से गोसा गेल हथिन कि जल्दी आहो जल्दी आहो से अब बिन खैले पिले चलि गेलखिन बकी सब खाय लेलकिन अऐथिन एके बार खाने खेयथिन की क बार खाना खाय कतना ओकरोमे एक दू घं्टा टाइम लागि जाइ छै मीटिंग उटिंग रहै छै ने ओकरामे लागि जायत कागजी काम वाला म आर जदे परेशानी हो जाइ छै एगो अकेले के काम नहि ने रहै छै मेन बात छै रहल ढेरी आदमीके काम
बहुतसाके तऽ पप्पा फोन केलखिन हन
ह तऽ कोइ उठेलकै हल कि नहि फोन
ह फल त गोल ललखिन कए अथी छै मीटिंग छै
ह खाना भी बनिए रहलहु हन ने बाबू खलखिन ह कि नहि
नहि अभी तऽ नहि केलखिन नाश्ता केलखिन दबाइ आर केलखिन
हँ
मोबाइल देख रहलखिन
ओ नास्ता करि लेथिन भात तऽ नहिए खाइ हेथिन की
खाय छथिन तनी डेली
हँ भात कम खाइ होथिन ने ऐसहु तऽ तनिये सुन खाय छथिन। सु ओ सन्तोष खातिर तनि ओ भात अपना खाइले होथिन आब
हँ
की
चाबल
एके बार सब खैतै पीतै आरामसँ
अढ़ाइ अढ़ाइ तीन तऽ बजिये जैते खाय पियैमे
कथी एल हे हूँ
लेट तऽ नहि हो जाइ छै अढ़ाइ तीन बजिए जाइ छै खाइते पीते हँ हम्मे आर अभी बनैबौ नहि केलियै दवाइ आर खाइए ने रहलखिन हें
तोरा कीसब
दबाइ ओहिजामका खा लेलखिन आयुर्वेदिक वला कि अंग्रेजी बला हँ सभ स्कुलेमे छै
अभी अंग्रेजी खा रहल रहलखिन
ओ आ ओवला नहि खा रहल छथिन की जे ओ कल सँ खेती
ई कलस हँ क्युंकि दुनू एक साथ नहि छलै
आयुर्वेदिक तऽ नहि खराबी करै छै अंगग्रेजी आयुर्वेदिक से बात
होमियोपैथी छै
ओ होमियोपैथी छै
हूँ
हँ तऽ ई दबैयाके कोटा खत्म हो जतै तब अपना उब रखेतै सेहे ने
हुंम्म
अच्छा तऽ खाय पियैमे किछु परहेज नहि कहलकै हन की
परहेज मे कुछ खाय मना खाली पनीर मशरूम ई सभ मना केलकै आ नीरज वला ई डॉक्टर अंग्रेजी वला कहलते हन कि नमक कम खाए
नमक तऽ सब दिन कम खयबे करै छथिन की
ओ
तैयो देखू
ह
दबैआ के
कोन अंग्रेजी की हिन्दी
ई हेमियोपैथिक बला
हँ
ह
भने अपना खाना जैसे परहेज से खाय छथिन ओइसीही खैथिन नऽ आ चावल छोड़िये देला ओही बढ़ियाँ छै की
ह
चावल सब के लिए खराबिे करे छी हमहुँ आर तनिए मनि चावल खााय छियै
कथी खराबी कर रहै छै चावल
चावल सबके तैयो नुकसाने पहुँचाबै छै
कुछो नुकसान नहि पहुँच
का फल्का दूगो रोटी खाय आदमी तनिगो चावल खाय उतने ठीक छै
हँ
जादा कुछ नहि करै छै
हूँ
खाना पीना जितना आजकल जितना परहेज करै छै उतने बढ़िआं छै
तेल मसाला कमे खााय छियै जितना बिना तेलमसला बालला सब्जी रहै छै उतने ठीक रहै छै की
हुँ
अभी भिन्डी खो कद्दू खो ननुआ खो मुनगा खो यह सब ठीक रहै छै इहे सब खो आराम से रह ई सभमे ज्यादे तेलो मसाला नहि ने लगै छै मेन बात छै आ खाइयोमे ठीक लगैत छै
तैयो तेल बहुत लागि जाई छै
हँ सब बढ़िए रहै छै खाना पीना खाली खाई छौ ने
हूँ
ठीके छौ देखै छौ लगै छौ बौआ आइ गेलौ ठीक ने देखै छियौ ठीक रखै छियौ बौआ आ गेलै
ठीक
ठीक छै